हेलो हेलो
हेलो
हां हँ हँ
ह की हो रहले है की कर रहली हन
ऐसी ऐसी बैठल छिय त की करबै
हँ
बच्चा बुदुरु परैह हन खाना अभी नहि खेलकौ एलो नहेलकौ त पढ़ै ल बैठलहु ह प नय के पढ़ि लेत तेते नहायक जाइ छै की फिर आबै छै फीर नय एतै इ सब चारि बार नहाबै छै फेर राइतो के नहाबै हइ गर्मी इतना त कहै छै नहायतो हम की कही नहैबे करे छै
ट्यूशन से अयलौ त मतलब अथी इसकुल अयलो फेर तुरत किये नय पढ़ेलको खैको पिलको
नय खइलको नय खैलकै कहाँ
आरमे सँ खाइतौ ट्यूशन आर पढ़ि लेब त बढ़िआँ से अपना एके बार नय
स्कूल से चलि नय आबै छथिन स्कूल के सर छथिन चलि आबै छथिन
हँ
ओ फेर से दोबारा जयथिन एथिन बीस बेर अ साथे आबै छै की एके जगह ने पढ़ै छै एके जगह पढ़ै छै आजकल दूर मे कने दियो नजदीक अच्छा स्कुल त बहुत रहे छै लेकिन लड़की आर के बगल के चलते बगल मे दै छीये की ठीक रहे छै से आबै जायब तब आ दिन जमाना खराब छै दिन जमाना खराब छै हेस बगलेमे बेै छैय जो कितना पढ़तो पढ़ेगे
हूँ
हूँ हूँ
ओही सब होइ छै हमर त दूर छै तनी
हुँ
आरब तऽ अपना साइकिल से चलि जाय छै। ई अकेल ले जाइ छै। एकर अभी सहेलीके तबियत खराब छै। ई चलते
हुँ
ई अकेले जाइ छै। एकर सहेलीके हाथ टुटि गेल उ चलते अभी उ नय जाय पा रहलै हन। ई अकेले जाइ छै।
हँ
खाना आर बनेलही ने।
आँय
खाना बडेलै तऽ
हँ बनैलियै।
खैलकौ कोइ नय
हँ नय नय खैलकै हन कोइ।
तहुँ आर नय खैले होइमी।
नय नाश्ता कैले छियै। चनाके घूघनी रोटी बनैलियै।
जीजाजी खैलखुन कि नय।
नय नस्ता ओहो कैलखिने। तखनिये बनाय देल बमैक गेलखुन जे साँझे कि नय खाना पकाइ नय कर आइ हिनको ले चारिगो रोटी बना ही दैय छियै। तऽ लगले बना ही देलियै। भोरे नाश्ता मे चनाके घुघनी रोटी। आ अभी बनेलियै हन सब्जी भात कटहरके। वैह खाली नय ओलके सब्जी अखने बनैलियै हन हँ बिकै लगलै।
ओ महंगा दै छौ। कि सस्तेल छौ।
ललका सौ रुपए दै छै। एगो दू किसीमल होबै छै। जानै छीहीं।
हँ एगो बहुत नोचै छै उबला।
हँ ललका देसियौ। उ हमरा से नय उ हमरा स उ हमरा से नय होवै छै। बाप नय खायतो बनैलको।
काटैयो मे जानै छहीं काटैयो मे हाथ आर नोचै नोचै छै
नय हम्मे आर उजरके खाइ छियौ भाइ नय होवै छौ हमरा से
हँ उ बला बड़ा मेहनतो हमरा तऽ अन्दर तक नोचै लगै छै समझलिहीं जीभ अर सब रगरै लगबिहीं इतना नोच
हँ
हमरो आर देशिये नय अच्छा लगै हइ नोचै चलते लेकिन ई बनबै छथिन कि हमरा वही अच्छा लगै हइ।
हमहुँ उजरके उहे बनबै छथिन। हमहुँ उजरके बनबै छियै।
अच्छा लगै छै।
बापरे बाप केतना खट्टा दै हथिन। जे कटै होतै हमहुँ उजड़ के बनबै छी।
तू कैसे बनबै छीहीं। जैसे माय बनबै रहौ। वैसे ही की कैसे बनबै छीही।
नय हमरा कनी अय जा पड़इ ने दोसरे किसिम बनै पहिले ओलके लैके साफ सुथरा छील। देेलौ छील छाल काट। के पीसे पीस ओकर बाद ओकरा धोए धायक फेर तेल गरम करिक ओकरा अईमे छानि क दू घानी तीन घानी करके छानै छी ओकर बाद छान केऽ निकालि लै छी मन छौ त लेकर बुतरू आलू ओल नै खेतै कहै छै ओलके तरऽ आलू दे दै छियै दू चारि गो छील दै छीयै वौसे गोले गोले क हँ दू चारि गो नाय खैतै कोल जे की करतै तब ओहसँ गोल गोल अलुये छानि दै छियै काटिक ऐसे ही दूगो तीन गो टमाटर पियाज काटि लेलियौ छानि लेलियै उलुआ क उहे तेल मे फेर तेल फोरन दे दै छियै जीरा पूरा चारपत्ता सब कुछ दूगो लोंग तनिक ई दैनी दलचीनी टुकरा सब दिन हँ नै मेने खड़ा तनि टुकड़ी दे दय छियै दूगो लोंग फोड़नो मे आज कल्ह रहए हँ दूगोलोंग तनिक दल चीनी के टुकड़ा दे दै छी
हँ हँ ओकरो स्वाद आ जाय हेतै
ओकर बाद छौपिया छौप देलिय पियाज छौंक देलिय पियाज छौंक त नीमक दै पियाज के गलाय दै छै फिर टमा टर दै छै टमाटरो झैप झैप क तनि सिझाय छै फिर आधी रसुन नै हम पीसा कुछ नै करै छौ इतना पीसो नै एओल मे नै पीसै छियौ
आजकल सब्जी आरमे ओल आरवला मे देखै छियै देवघर बला क दही आर दै दै छथिन गे
हँ तऽ कटाइ होतै नोचनी जे कुलकुलाइते नाय तऽ अच्छे करै छथिन हूँ
खट्टापन अलग रहल सब्जीमे दहीे के खट्टापन अलग रहै छै दोनो के अलग चेस्ट आबी गेल
जी गेल झपि अपन बनाय देबे फिर मसाला उसाला भूनि दै छै भूनिते उते टमाटरो गैल जाइ छै झाँप दै छियै निमक दै क टमाटो प्याज सब गैले जाय छै फेर मर मसाला फेर उहो सब सामान डाल दै भूईन दै छियै भुईन भाएज एक दने पानि खौले रह फिर पनिया डालि देलौ। फिर गर गर मसला खौल गेले त अपन दै दे छी अच्छा लगै छै। सब्जी भात खएमे बड़ अच्छा लगै छै। रोटियो मे खाय मे अच्छा लगै छै। भातो मे खाय मे अच्छा लगै छै।
तऽ बढ़ाय बनेने रातो चलतै खाली दिने चलतै।
नै रातो चलि जैतै।
अई आर सब कमे समे खयबो करतौ की।
आब तीन बजे दू बजे न आबै छै तऽ नै ओतना खा पाबै छै आ पहिले दस एगारह बजे त एक बार आर खाय ले रहे आब नै ओते टाइम मिलै छै
हूँ कहाँ छी
अभी हया अलै हन अभीये कतने पर अभी एक बार खेते फिर सझी अे तऽ कितना नय खेते चलू
खेलतौ
खेलते हैं तऽ कहाँ से टाइमी ऐसे रहहि के एगारह बारह बजे आ जाय रहै तऽ खााय रहै अपना दू बार आब तऽ नय हो खाइ छै। अ इहे फेर मे भ दू बज जाइ छै। कल भात बचि गेलै पुआ चाउर अभी तक रा कहये गाय के दे देबै नय ने सोचले कि खेतै। नय खेलेलके त उहेस आई कम बनेेलियऐ। आइ जादे नय पकेलये आई ख
आ जब की जबकि ओल के सब्जी भात। सब्जी तरकारी भात अच्छे लगतौ ने।
हँ तऽ हमे आर तो खाइ ल छियै बढ़ियं स
केितना आदमी परवल के सब्जी सब्जी खेते लगतौ ने। अलग सब्जी होइ गेलौ तनी।
हँ हँ अबरी बार मे ई साल मे अबरी खायलियै ऑल भी। अभी तऽ लग छै। बरसतबे मे कबड़े छै। ओल एने बरसााते म कबरे छै। अपना घर के चोखा बड़ा अच्छा लगे छै।
तो खोश कहाँ बनाबै छियै। हमहूँ आर नय बना पाबै छियै लगै छै। ओजे खा ले छीय ओतने तक।
ओतने तक आब कहाँ खेबियो कहाँ खयबो कलियए मन करे छै। घरे वाला तरकारी खाय के अच्छा लगे छै भौजी बनबे छै
हँ।
सरकार जी।
उहेआर वला ठीक लगैत छै। बनेैबो तो बोलने तऽ हमरो लगे हैी खतो।
बनायल ह बीकै होतौ।
ह कहबे कलहे आब कहबै। कि हमरो एक किलो मँंगेबै आर काकि छील छालि कऽ तऽ आधे किलो हो जाय होतौ तनी।
हँ हँ हमरो कनि एक किलो लेलखिन हँ एक किलो हमरो कन आले ह
एक किलो ऑल
हू।
कल जरूर मंगेबे ऑल हम भी। जाने छी।
नय जानै छी। हू।
जीभिक कहे छै। सुरन
पहिले ओल अपना आर उखाड़े रहियै रेपा
हँ देहात मे रहत हँ देहात आर में
ओकर छोटकी छोटकी तोरलका फेेक देय रहै तऽ ओकरे गाछ ने जनम जाय रहै
हँ टोटीया रूप दै रहेै
तब वही सब हो जते तोरा त एसूहू दै दे तोरा दोकान पर न लगबै छौ त
नय नय बेचे छै नहि अभी ने अमरूद आर छै कुनदरी छै ई सब चीज छै अमरूज कुनदरी फुन्दरी येह सब छै नय हूँ
बेचबे महँगा रहतौ त किछ त अच्छा लगो अभी त अच्छे लगे होे
हँ
कोन सब्जी अनालय हन उहे तरीका सँ देखबै बनाय के कोशिश करबै हमहूँ बनेबै कले जरूरे मंगेबे ओल
हूँ
त तो काहे ना खैबही तो ऐसी बैठल छीही
नय सब खेतेय तभीये खेबेय खेते सब तब खेबे ल बच्चा बुते मास्टर सब सामने ही बैठल छथिन बढ़िया निश्चित निश्चित सब बैठल ही
रिया कहाँ छै
सब पढ़ि रहल छौ
ओ होइ गेलो ट्यूशन की
हँ पढ़ि रहलै हँ तोही लगेले ही न हँ खाना लेल देखै छी ठीक छै
किये त हम मिलकी आ गेल खाना देबो ठीक ने खाय ले माँगि रहल छै ठीक ठीक छौ रखै छीयां
ठीक रखैय